हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र तोहर आवाज काम आबत अछी
अच्छा अभी
अभी हल्का अ नीक भेए गेल
अच्छा अभी मित्र
अभी ठीके आ तऽ आबै अछि
हेलो तब कह छी मित्र
हम तऽ ठीके छी अपन सुनाउ
बिलकुल बहुत बढ़िआँ चलि रहल छै बहुत दिनक बाद गप भय रहल छै अहाँ सुनाउ जे जीवनक एकटा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कै म जाय
बिलकुल की विषय पर‌ गप गप करय चाहै छी
हम सफलता अर्थात सक्सेस पर गप्प कर ल चाहैत छी आखिर सफलता की होय त अछि लोक कोना सफल होइत अछि आ असफलता सही अर्थ की अछि
बहुत नीक विषय चुनलहुँ वास्तवमे सफलता एहन विषय अछि जाहि पर सभलोग सोचैत अछि जे मुदा सभा के परिभाषा अलग अलग होइत छै
बिलकुल सही कहलू किछु लोकक लेल पेघ धन कमाायल सफलता अछि किछु लोकक लेल समाज अपन सम्मान प्राप्त करल सफलता अछि आ किछु लोकक लेल अपन परिवारक संग सुखी जीवन बितायल चाहल सफलता मानत जाइल
हमर विचार में सफलता केवल पैसा कमाइ नहि अछि जे कोनो व्यक्ति बहुत धनवान बहि जाय तऽ मुदा ओकर जीवन मे शान्ति नहि हो परिवार में प्रेम नहि हो तखन ओकर सफलता ओ जूरा मडल जाइत
एकदम सही हम सेहो मानैत छीय जे सफलता एकटा सन्तुलित जीवन नाम अछि जखन व्यक्ति अपन लक्ष्य प्राप्त करैत छथि संगत असगति समाज त वी समाजमे योगदान देता छी तखन होकर सफलता अर्थ कोूर्ण बरैत छथिति
बिलकुल हँ तऽ हमरा लेल तो सफलता ह ह अवस्था छै जतय हम अपन सपना पूरा करी माता पिता के नाम रोशन करी समाजक लेल किछो उपयोगी कार करी और ओ सी रूप से सन्तुष्टि रह
बहुत सुन्दर वि रची आइकालिक समय मे अधिकांश युवा सफलता चाहैत छथि मुदा धैर्य नहि रखैत चती
बिलकुल ई बात तऽ बिलकुल सही अछि लोक सब सोशल मीडिया पर दोस्त दोस्तरक दोसराके उपलब्धि देखइत छी आओर सोचइत छि जे हमरा सेहो तुरन्त सफल भए जायबाक चाही
बिलकुल मुद्दा वास्तिक वास्तविकता से अधिक य सफलता कोनो शॉर्टकट नहि होइत अछि प्रत्येक सफल व्यक्ति पाछा वर्षोक मेहनत संघर्ष आ अनुशासन रहैत छथि
बिल्कुल बिल्कुल जे हम विफल विशव चै हम विश्वासे सफल लोकसभ जीवन देखी तब बुझबअके जे सभाके असफलता पत्ताके समान करय पड़ल
बिलकुल सही उदाहरण लेल वैज्ञानिक उद्यमी खिलाड़ी अथवा कलाकार सभसँ सघर्ष दोसरा से गुजार गुजरल पड़ल
हँ हमरा मोन अछि जे असफलता सेहो सफलता के महत्वपूर्ण भाग अछि
बिलकुल असफलता वास्तवमे सिखबाक अवसर प्रदान करैत छथि जे कोनो व्यक्ति असफ नहि होए तऽ ओ अपन गलती सँ कोना सीख
एकगदम काहेकि विद्यालयके दिना से हम सुनबैत त आबि रहल छी जे इंग्लिश मे कहावत अछि की फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस कि तू सुनले
बिलकुल ई कथन पूर्ण रूप स सत्य छीयै हमहुँ सुनले छी जखन हम कोनो कार्यमे असफल होइत छी तखन हमरा अपन कमजोरी बुझबाक अवसर भेटयत अछि
हू मुदा बहुत लोग असफल भेल पर निराश भए जाइत छथि
बिलकुल कारण ई अछि जे लोक परिणाम पर अधिक ध्यान दैत छथि प्रक्रिया पर नहि
बिलकुल देखू तऽ जे कोनो विद्यार्थी परीक्षा दैत अछि तऽ ओकर ध्यान केवल अंकपर नहि बल्कि तैयारीपर होबअके चाही जे तैयारी नीक भेल तऽ परिणाम सेहो धीरे धीरे धीरे नीक होयत
बिलकुल सही बात हमरा लागैत अछि जे सफलताके आधार मजबूत आदत होइत अछि
हँ जे समय पर उठब नियमित ध्यान करब स्वास्थ पर ध्यान रखब सकारात्मक सोच रखब तऽ ओ तऽ लक्ष्य निर्धारित करके अपन निरन्तर मेहनत करब तऽ सफलता जरूुरे पड़ थौ
बिलकुल हम देखैत छी जे सफलता लोक सब समय बहुत सम्मान करैत छथि
हँ समय संसारके सभसँ मूल्यवान संसाधन अछि धन गामओल जा तऽ पूरा कमाओल जा सकैत अछि मुदा बीतल समय फेर घुरिके नहि आबैत अछि
पिपाद बहुत अधिक गहिीर अ अछि वास्तवमे समय प्रबन्धन सफलता के लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
बिलकुल सफल व्यक्ति सब अपन दिनक योजना बनाबैत छथिन ओसभ त जानै छथि जे कोनो कारय कखन करबाक के अछि
बिलकुल मुद्दा बहुत लोग योजना तऽ बनबैत छथि मुद्दा पालन नहि करैत छथि
ह ई समस्या समयल छी अनुशासन अभाव एकर मुख्य कारण अछि
सफल सफलता के एतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभेैत अछि
हँ बहुत पैघ भूमिका निभैत अछि प्रतिभा महत्वपूर्ण छै मुदा अनुशासन प्रतिभा से सेहो ओ बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि
कोना
मानू दू विद्यार्थी छथि एकटा अत्यन्त प्रभावशाली अ मुदा अ अ अत्यन्त प्रभावशाली अछि मुदा आलसी अछि दोसर समायन प्रति भावला आदि अ अछि मुदा नियमित परिश्रम करैत अछि तऽ समयके संगङ्ग दोसर विद्यार्थी अधिक सफल भए सकैत अछि
बिलकुल ई उदाहरण बहुत स्पष्ट अछिै आओर निरन्तरता सफलता लेल आवश्यक तत्व अछि हमरा लागैत अछि जे आत्मविश्वास सेहो महत्वपूर्ण अछि
निश्चित निश्चित रूपसँ जे व्यक्ति समय पर विश्वास नहि करत ओ कोना पैघ लछ्य प्राप्त करत नहि तऽऐसा त
बिलकुल मुदा आत्मविश्वास आ घमनमे अन्तर होइत अछि
हँ हँ तऽ ई त बहुत नीक अर अन्तर बताउल
बिलकुल आत्मविश्वास कहैत अछि हम म्वीकार कर सकैत अछि घ्रमण कहैत अछि केवल हमीह इ कार कर सकत अछि
हँ ई तऽ बिलकुल सही कहलहु
ई बात सही अछि कारण ई अछि जे ओ सभसँ संघर्षक मूल्य बुझैत छथि
हँ आइ कालहि युवा वर्ग के सामने सभा से पैघ चुनौती की अछी जे हमरा विचारमे ध्यान भंग हो हो होयव
बिलकुल मोबाइल सोशल मीडिया अनावश्यक मनोरञजन तुलना ला असमयक दुरुपयोग
बहुत विद्यार्थी घंटो मोबाइल पर समय बितब छथि
बिलकुल तकनिकी उपयोग अछि मुदा एकर सही उपयोग आवश्यक अछि जे तकनीक उपयोग शिक्षा कौशल विकास अ ज्ञान प्राप्ति लेल होय तऽ ई वरदान अछि आर अत्यधिक मनोरंजन लेल उपयोग हो त ई समय नुकसान अछि
एकदम सही अहाँके विचारमे सफल व्यक्ति किछु समान गुण की की होइत छथि हमरा लागैत अछि जे स्पष्ट लाज छै मेहनत आ ओर धैर्य अनुशासन साथे साथे सकारात्मक सेहो‌ चरप आत्मविश्वास आ और समय प्रबन्धन आ ओरसभ सिखबाके इच्छा छै
बिलकुल नीक सूची अछि आ एकटा महत्वपूर्ण गुण अछि निरन्तर सिखैत रहब
हँ ई बात त ह ठीके कहलू ह तऽ दुनिया तेजी से बदल रहल अछि जे व्यक्ति नव नव ब बातही सीखा तो पिछड़ी न जायत
बिलकुल सही आजुक समय मे कौशल विकास बहुत आवश्यक भहि गेल छै केवल डिग्री प्राप्त पर्याप्त नहि अछि व्याववहारिक ज्ञान संचार कौशल समस्या समाधान क्षमता आ तकनीकी ज्ञान सेहो जरूरी अछि
ह्म हम देखैत छी जे हमलोक अ कठिन परिस्थिति देख के हारी मान लैत छथि मुदा अ सफल व्यक्ति कठिनाइ के अवसरेमे बदलैत छथि
बिलकुल ई क्षमता कोनो विकसित होइता अछी सकारात्मक सोच या अनुभव से
उदाहरण लेल मानू कोना व्यक्ति नुकसान उठा लेलक सामान व्यक्ति निराश भए सकैत अछि मुदा सफल व्यक्ति सोचत जे एहि अनुभवसँ की सीखल अछि जा सकैत अछि
बात वास्तवमे जीवनक प्रत्येक चुनौती किछु ने किछु सिखबैत अछि
ह हमरा लागैत अछि जे परिवारक योगदान सेहो सब सफलता मे बहुत ओते महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल माता पिता गुरु मित्र आपारिवारिक सहयोग व्यक्तित्व आत्मबल बढ़बैत अछि
हँ हम अपन जीवनामे देखलहुँ जे जखन परिवार समर्थन करैत अछि तखन कठिनाइ कठिन परिस्थिति सेहो आसान लगैत अछि
बिलकुल सही करु मम्मी पापा कि कहब
गुरु भूमिका मार्गदर्शक होइत छथि जे ओ अनुभव धारपर सही दिसन
बिलकुल तहि लेल कहल गेल अछि गुरु बिना ज्ञान नहि अज्ञान बिना स्थायी सफलता कठिन अछि
बिलकुल सही कहलहु काहे कि सफलता प्राप्त भेलपर व्यक्तित्व भी अच्छा बनल आओर गुरुके मार्गदर्शन से भी एक अच्छा व्यक्ति बनबयके प्रयास करबयके चाही‌ तऽ ठीके छी फिर तब बात करल जाय
बिलकुल बहुत सुन्दर सुन्दर बात भेलहि फिर कखनो बात
ठीक ठीके छी प्रणाम नमस्कार नमस्कार अछि ठीक